हेलो हेलो हँ राधे राधे
राधे
हँ की हाल चाल छै की हाल चाल हेलो
हँ की बात छै
सब ठीके छै बच्चा बुतू सब इसकुल गेल
पास
हँ अच्छा अच्छा
सब ठीके छै अहाँ की हाल चाल य दोनो के इ इसकुल भेजलियै भोरे तो मेघे पड़े रहे
हँ पड़ले पढ़ले थोड़ा सा हमहुँ देखली पड़ले थोड़ा सा लेकिन फेर ठीक हो गेले रे बा
अहाँके बच्चा आब गेल
हँ हँ गेलल छै सब
अहाँके बच्चाँ गेल की
ह हँ हँ गेललै गल्ले
कहू की बात छै
मैने पूछे पूछे रह क अपने आर के नाम आरके सब खूब खेलिए कि नहि अबरी आँय अबरी यर गाछी स आम टूटलै हेलो
हँ हेलो हँ हँ आब
पुछलौ गाछी सारा आम टूटल रहै अबरी कि नै
नेटवर्के नै छै ओहि स हो जाइ छै
हँ कइट जा रहल छै ह उह तऽ देख रहल छी
कहाँ अबरी खैली आम तब ना अबरी ओैसन आम जल्द जल्दि एले जल्दिए सब खत्मो हो गेल छै
हँ ई बात तऽ छै मिलै छै लेकिन बड़ी कम मिलै छै ओते नै से बात छै आ महंगो छै हमरा तऽ मिलै छै लेकिन बड़ी कम जगह हैब ओतना नै बात देखै छियै अबरी लीचियो कहिया ऐलै कहिया गेलै पते नै चललै देख एको दिन हमरा घर तऽ अयबो नै कैले
अपना आयब जैब आम भी महँगिये रैह गेलै सौ रुपैआ में डेढ़ कि किलो दइ छै बस
अच्छा डेढ़ किलो हमरा एखन दू किलो तीन किलो दै छै लेकिन जंगलीवा रहै छै दु किसम न आम हबै छै एगो जंगलीवा होइ छै से कची
मालदह आम कऽ बात
हँ मालदह तऽ जतै हँ ओ तऽ दै छै महंगे नै उऽ जंगलीवा एगो नै हो छै तत गो
ह अबरी जल्दिए सीजन खत्मो हो गेलै हँ
हँ ई बात तऽ छै
कहाँ खयलियै अबरी अबरी जादे आम खयबे नै कलियै
बड़ी सा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
अबरी जल्दी सब खतम छै सीजन तुरत आबै छै आ तुरत खतमो हो जाइ छै ह
आबै छै पतो नै चले छै तुरंत समय खतम खा चाहे नै खा कहै छै तऽ बैठले रहि जाइ छै आदमी
आ लुचबियो एन्हे छोटा छोटा तनी तनिगो बिकै छै बिकै छलै आ अब ओहो खतम आ नौका लुचबी हमलोग केँ तरफ बला लुचबी
ह एत एत गो रहै छै मुजफ्फरपुर वला न रहै छै मुजफ्फरपुर वला ठीक रहै छै बरगो बरगो रहै छै येनैका रहे छै छोट भाई छोट भ त नै मन भाय छै
आ लुचबी कऽ अपना आरके एने सेकड़ा केँ हिसाब से दै छै एने सेक सैकड़ा ओकरा नै न चलै छै ह एने किलो किलो कऽ रहे है किलो पर दै छै एने
हम एखन किलो पर एकटा पत्ता दै है पहिले लीची को ची हमरा ही
होय छै
तोरा दने अथी बिके छै कि नहि कोबार जे एगो तार बाला होवे छै
नय कहल देखलियै बाजार आरमे बिकै होतै हमे साइड मे ने छियै गली मे घर छै त बच्चा त रुक नय ने जाइ छीये बजार में
अच्छा एक दिन हमर लैेकन ल लकै दस रुपैआ के पाँच रुपया
ओ गाँंव वला खोजबै त गाँंव वला कहाँ मिलते ह गाँंव वला कहाँ सुख मिलते गाव गाँंव में त घरे घरे घर बाँटि देै रहे
भार दूल्हा हाथ टूटे रहै आब त ओहो चीज दू रुपया जे फ्री खाइ रहे से दू रुपया आ कुछो नहि फ्री मिलैत छै सब पैसे से मिले छै
कतना फल छुटियए गेलै कि कोन फल खइयै कोन फल नहि खइयै कब सीजन आबै छै कब सीजन जाइ छै से हो जाइ छै
हँ जे घर मे रहै छै से पते नहि चलै छै
हूँ
इहे होइ छै
ओही से होइ छै आर आ तो आम भी लास्ट के छै जे एक एक आ महीनाना नागपंचमी आर चलतै ओकर बाद त हँ ओकर बाद खत्में होइ जतै हँ
हँ हमे तोरा चलले लेकिन अब खतम बड़ी लेकिन जूस वूस बना बना दीपेश सबी
ओ बचपने सब कुछो कुछो करते रहै छै
त
आओर नय घरेके काम होत एतने होइ जाइ छै घरे पर मे बिजी रहै छी कुछु करिए नहि पाबै छी।
हँ नहि होबै छै
हँ आ तोहरल बाल बच्चा सब इसकुल सब इसकुल चैल गेलै ने सबे
हँ सभे चलि गेलै बोलले छिलका बनाय दिय छिलके बनाय के भेज देलियै
अच्छा अच्छा नमकीन छिलका की मीठा
नहि ओ अथीवला बेसन के नहि बनै छै छिलका ओही बने भवड़ा हँ ओकरे आब छिलका कहै छै छीला कहय लगले हन आजकल हूँ अब के नाम जानै छै भबरा के कहतो किछु खिरी पूरी
हमे हँ देहाएत एहिमे अइसेही बोलबे करै रहो आब त सब देख देख के सब अलगे नाम छै
हम्म ओही सब होइ छै त बेसन के बननाइ देेल तऽ ओह सब बनाय के
हँ अच्छे लगै छै खायमे।
हूँम्म
गरम गरम तो बनाय के दै छै तऽ लगे छै ओखनी कि हमूँ आर खइतियै लेकिन कहाँ टाइम कखने टाइम रखलो रहै छै तऽ ठंडा रहे छै तऽ खाय मे गुबगुबे लगे छै लगे छै हमरो कोइ गरम गरम बना क देतत खेयतू हम जखन इस्सकुल के टाइम रहे छलै देखै छियै तऽ लगे छै। सब बाल बच्चा होते बड़ा त खेबै खिलैते लइकन बुतरू बना बना
हँ तऽ सब की कर ते सभ ऐसे ही रहै छै इसकुल आबै छै वैसे बदमाशी करै छै हूं अहाँके सब काम होइ गेल छै की
हँ होइ गेल छै आब खाना पीना होइ गेल छै नाश्ता तऽ होइ गेल छै आब खाना पीनाके देखबै कथी तकते सब तैयारी करबै उहे सब करबै
हँ त वही सब काम होतेै आ की एके कामे छै हमलोग के खाना बनाउ खाना कपड़ा लत्ता यही सब छै घरे गृहस्थी मे चक्कर मे पड़ल छीयै आर की
हँ तऽ
किछु अलग से होइए नहि पाबै छै
हँ होइ छै अलग से हमरो आर कोइ चीज सिए फाड़ेके रहै छै टाइमे नहि मिलै छै जे
अहाँ कुछ करे ने छीयै की हँ सही मे मशीन छैबे करय तऽ कुछ करैके चाही ने
हँ सिलाइ छ करै छियै कनी मनी कपड़ा लत्ता एने ओने
करैएके चाही घर बैठल घर बैठल कुछो करते ने लोग
हँ वैह कुच्छो हँ सिलाइ फराइ करैत रहे छै जनबे करी मनो की हो छै चल सियों लेलक कनि बस कुछ कामो होइ गेलै
अच्छा करै छी कि इस कुछो कुछो घर बैठे हँ तऽ अपना हाथके हुनर होइके चाही आर की हँ तब
हम तऽ लइकन बुतरू के पैजामा उजामा सी दै छियै प्लाजो आई कल चलल छै से सब काटि के सी दे छिये ले पेनह - - - - आँ हँ
आरो आमे आम करै हलखिन तबऽ सोचलियै गाछी सँ आम आर एऐलै की हिनकर
हँ
नजदीक रहते न तऽ भेजियो देथिन एलेह
नै नै गाछी बेच देलियै बेच देलियै गाछमे - गाछ नए बिकैय छै खाली आम के फल बिक जाइ छै
ह उ छै हँन
पेड़े मे लगै छै ने गाछ में त ओहि
हँ उहे गाछ भिक जाइ छै हँ
हँ हँ देखे छियै ओहि से आदमी खरीदे छै अपना मोन भर खैलक सब अपन पूरा परिवार सब
हँ ओैयसे ही बिकबे करै छै -चलू न त झिंमनी के सीजन मे खे सेहो बिक जाइ छै इतना अनदर - इतना कट्ठा तक बिक गेलो हो सब झिंमनी कबार के बेच लै छै पैसा कमाइ लै छै
हँ त
ह होई गेल छै कि नए अभितक
हँ तऽ ठीके छै आर की आमर खयथिन अपने आर की
हँ मेरा आरके तऽ हो आम बड़ी खेलियै तैयो हमे खैयली आब एनेदिन कइम गेले हन ठीक छै
हँ ठीके छ
ठीक छै राधे - राधे हँ- हँ ठीक छै -ठीक छै रखै छी तहन देखै छी
ठीक हँ रखो -हँ